हेलो बीान हेलो हँ यौ की हाल
क अपनन कहि
अपन ठीक ठाक छै तबब कतय छियै गाँंव सबमे
हँ गाँवेमे छी
भोज भात चलि रहल छै
हँ रातोमे तल क कर
कथीके भोज रहैयौ
उपनायनक के उहा नर्मल
न मलम की सब
पकड़ौरी दही कीसभ होइ छै उएहसभ
भात के भोज रही
हँ बाते के रहै गरीब लोग रहै
आर की सरे विशेषतामे तरकारी कथी सभके रहै यौ हेलो हेलो आवाज नहि सुना द रहल य की हेलो हेलो हेलो हलो
हँ कोन जगह छियै
अरे अहम नेटवर्क नहि है की
हँ छै तऽ नीक सन
आवाज नहि आबैया फेर बन्द भए जाइया बीचमे
हँ आब कहियौ
कहलहु भोज के की सब विशेषता रहै की सब रहै भोजमे
किछु खास नहि रहै ठीक ठाक रहै कहि सकै छियै
तैयो कीसभ भात आरो
भात दालि दू रंगक सब्जी सलाद घी आलू परवल आर एकटा आर एकटा की रहै यादो नहि आबि रहलै
ह
आ आर सलाद पापड़ बड़ी दही चीन्नी सकरौरी इएह सब न जे होइ छै
साँझमे कथीके मंन्दिर गेल रहियै
ओ तऽ शिव बाबा के मंन्दिर जाइ छै ओ तऽ रोजके काज छियै रोज जाइ छियै
कथीके मन्दिर छै
शिव मन्दिर छियै
अच्छा आरती
हँ हँ हँ सभदिन हँ हँ सभदिन होइ छै
अच्छा त आरती कै बजे होइ छै
वएह सात तीस मे स्टार्ट भेल आठ तक भेल आधा घंटा उते रहलहुँ फेर ओतयसँ निकल के काली घर गेलहुँ ओतौ दस मिनट भेल ओ ओतयसँ कए कऽ फेर ओतयसँ कए कऽ तब फेर बाहर
ओतहियो आरती होइ छै
तैयो होेय छै ओतयो रोज होय छै
ओतय कथी के मतलब मन्दिर छै
भगवती के स्थान
ह्म अच्छा
हँ हँ रोजके काज
प्रसाद सब खाइ होबै खूब
आ नहि टाइम टेबुल हँ हँ टाइम टेबुलसँ गेलहुँ आ निकलि गेलहुँ ओ सात तीस मे लगनाइ लगनाइ छै फेर आठ तक खतम हेतै पाँच मिनट लागते फेर निकले में मंदिर से ओतय से बाहर भै क फेर काली स् स्थान गेलहुं ओतय स्टार्ट भए जाइ छै आठ तक शंख बजेलहु ओतय आरती स्टार्ट भेल आरतीसभ करयके बाद फेर बाहर तब फ्री
आर कथी सके मन्दिर य ग
आर तीन चारि जगह काली घर यऽ एक जगह अ शिव हँ आर शिव मन्दिर भए गेल ठाकुरबाड़ी यए
ह
आर दू चारि जगह हनुमान जीके मन्दिर यए
अच्छा जाइ छियै कोन सभ जगह दुइए जगह
नहि हम तऽ दुइए जगह जाइ छियै
अच्छा जे नजदीक पड़ैया
की भलै हँ नजदीक ओ नहि जे ठीक ठीक ठाक चलि रहल छै जाहिमे भीड़ भाड़ होइ छै ओसभ मन्दिर कनि आउट एरिया भए जाइ छै कनि टा
केनिया
आरमी तऽ बा नहि कहि सकै छी जवाबे नहि छथिन
आम तऽ हम खाइ छियै कि नहि खूब
हँ खूब ठीक सीजन छै तऽ सीजन फेर तऽ ह ह आब तऽ लास्टे सीजन छै ने आब तऽ लास्टे सीजन छै ने तऽ मालदह ने
नहि यौ लास्ट सुनैत छियै कलकतियाासभसँ होइ छै अभी तऽ मालदह नीक जकाँ पैकितो नहि हेतै हं
नहि आ तऽ नीक दुोका पके छै की
आ न एक ज पक लागल
हँ तऽ
ह
हँ लासट सीजना है दुबइ के बरा आटर होइ छै
अल नहि भैय
हँ
आहँ
नहि नहि होइ छै नहि पता नहि बड़ा कहियो नहि ने जा पेलियै घर तऽ जाइ लए नहि देलकै ओ कारण नहि सीख पियै छठि छठि त नहि बगले मे छै छठि छठि म नबै अच्छासँ सीख सकबै कहियओ
ह अच्छा छठि के विशेषता की छै सुनलियै बिहारमे बड़ा छठि होइ छै ह सब जगह सेमे होइ छै कोनो बदलाव होइ छै छठि सब जकाँ सेमे होइ छै कोनो होइ छै अन्तर
नहि सब जगह तऽ बिहारमे सेमे ने होइ छै
दीपावलीमे कीसभ होइ छै
जहिना सभके होइ छै ओहिना ने होत तऽ
नहि दीपावलीमे होइ छै ने सभ जगह के सब नियम रहै छै कतहु मेला लागै छै कतहु
नहि अपन एरियामे तऽ अपन घर गामव घरमे तऽ इसभ नहि होइ छै
मेला तेला नहि लागै छै
दुूइए गो लागे छै एगो दुर्गा पूजा के लागल एगो जन्माष्टमी के लागै छै
होय
ठीक ठाक ओएहसभ पूजा पाठके लिए प्रतिमा बना दै छै सुन्दर सुन्दर सन रखने यए तऽ हैमपुर जाब
अच्छा आर
उर य हमर लोकल मे ुर एमहर मराजपुर तेलबा नराइन एम्हर एमहर खदियाही आ बिहरा तक
माछ सब तऽ खूब खाइ हे धार मे नया नया पानि एले हे
हँ क
कोन सभ माछ खेलाइत छियै कोन नीक लागैए सभसँ बेसी
हमरा तऽ सबसँ नीक सिी पस सबसँ नीक सबसँ नीक
सिंही तऽ धारमे सुनलियै नहि होइ छै यौ पोखरि तोखरिमेा कोन ख
अठीमे होइ छैय, ओ डबरा सबमे कहैय छैय जाहिमे माखन सब उबैय छैय। हँ।
अहाँ आर के माछ कोन नीक लागैय ये?
धर्म होइ छैय कोन-कोन महज हमरा सेहो नहि पता छैय। एमे त एको टा नहि।
धुर अहाँ कोन तब गाँवमे रहैय छी की रहैय छी। जङ्गलेमे की सब?
आंय।
जङ्गलीमे कोन सब?
सिंघी, लत्ता, बामी। एहन सब टाइपके, सब मछली नीक लागैय ओ हमरा पोखरि आओरवला नहि नीक लागैय छैय।
ला न तऽ हूं-हूं। आओर एत्ते लेट सँ किये उठैय छियैय?
होउ आदत भए गेलैय ओहि बीचमे जे, उहेक एकटा चिन्ता।
कए बजे सुतैय छियैय जे उठैय जाइत छियैय एना नओ बजे?
तीन-चारि त सब दिनके काम य। हं, तेँ न देर भए जाइ छैय।
एनामे त भुख लागि जायत दोसर बेरी यौ? एनामे तऽ दोसर बेर भुख लागि जाइ हेत राति कऽ?
खानो त लेट होइ छैय साढ़े दस-एगारह।
तैयो यौ तीन-चारि बजे तक सुतैय छियैय भुख नहि लागि जाइये?
नहि, आदत। आदत भए गेलैय ह।
भोज-भात रेगुलर चलि रहल छैय।
हँ, आइयो रहतै काइल तक रहतै, काइल त चलत बुट्टी।
काइल चलत बुट्टी। अच्छा, मछली की माउस ऐं?
माउस चलत।
त अभी खूब भोज खाइ छी गाँवमे रहिके सैह ने?
पुरा चलतै, अभी चलत।
गाँवमे कत्ते लोक खाइए भोजमे भइर गाँवके, गाँवके जँ भोज होइ छैय त कत्ते लोक खाइए?
ओ त नौतयपर छैय ने, अपन-अपन
जेना होइ छैय न की पुरा गाँवके नौत।
बा तब त बहुत-बहुत-बहुत। लागि जेतै, हमरा आइडिया नै ये एहि सबके लेकिन
कत्ते लोक खाइ छैय से पुछलौं? लागैल गप्प नै कहलौं, हुं।
केतना खेतैय? दस, दस हजारके आस-पास।
अच्छा अहाँ कहियो नजरिमे देखलियै कि नहि गौंआरी भोज होइत?
हँ, नीक जकां देखने छियैय।
अच्छा, कत्ते दिनपर होइए?
ओ साले-साल होइ छैय।
अच्छा ककड़ा-कोना होइ छैय?
मिश्ररजी कन।
उ होइ छैय।
साले-साल होइते रहैय छैय खेमे की कहलियै? कथी?
बात।
नहि भाइ वहै के तऽ इन्तजारमे छी हँ तऽ उएहके तऽ इंतजारमे छी कहाँ भए रहलै गरमी
बारिश हैत तऽ फेर मूँग नहि ने हैत
अच्छा एखन ओ ओहिसँ ओकरा दिक्कत छै की
पुरे डूबि जायत बारिश नहि हैत तऽ बारिश भए जैत तऽ
बारि अच्छा ओ हमरा इहो सबके जानकारी नहि छै
कतय रहै अंक तंक
आराम सँ घर मे खेलो फ्री के खाना मिलल खेलहुँ आ सुतलहुँ आर की चाही
नहि एकटा होइ छै ने लोककेँ ई क्षेत्रमे हमरा बढ़ियां जानकारी छै।
हँ क्रिकेटके बारेमे कहू ओहिमे बता देब
ऐंह क्रिकेट खेलैय छियै की नीक लागैए बैटिंग बॉलिंग
बैटिंग ओपनिंग
बैटिंग करै छी बॉलिंग नहि करै छियै
हूँ नहि भऽ पेत बड़ा मारि खा लेब नहि नीक जुकाँ मारि खा लु नहि नहि होइ छै थड़ौओ मे मारि खा लेब भेलै
अच्छा लेफ्टी खेलै छियै कि राइटी
रायति रायति खेलै छी
राइटी खेलैछ छक्का तक्का मारि लै
हँ आब तऽ नहि लेकिन पाँच दिन छौ दिन खेल देब तऽ मारि देब दू तीन दिन खेल देब तऽ ठीक ठाक हमर बेसी नहि मारने छियै पाँच उनतीस
पाँच बला उनतीस रह तऽ अहाँके हाइएस्ट रन उनतीसे यए
नहि नहि ओ हे स्कोर तऽ बहुते हेतै ने तऽ बॉल बेसी खेलैत रहियै
कम बोलमे तऽ एतबि तऽ यौ पाँच उनतीस हँ
मैचमे मारलियै कि एनाहिए प्रैक्टिसमे
नहि मैचमे केलिय रह
अहाँ की कहलियै हमरा
अहाँके तऽ एहि सभ नीक जखनो रिकॉर्ड बनल हैत
हमर तऽ पाँच पाँचटा सेन्चुरी छै
एकटा मैचमे
नहि नहि एकटा मैचमे कहीं हुए अभी तक अतबा टूर्नामेंट खेलै छी पाँच गो सेंचुरी ठीक सेंचुरी बड़ा मायने राखै छै ओ ई लोकल मैच सभमे तैमे तोरा हँ एहिमे तऽ बड़ा फास्ट खेला पर पड़ै छेलै तऽ अहाँके टीम मे जगह बनाएब मुश्किल भऽ जायत
हँ हँ हँ ओ टी ट्वेन्टी क्रिकेट के मतलब की भेलै
बहुत रहैय छै ने अभी